हाल चाल
सब नीक छैय बहिन अपन कहू की हाल चाल छैय।
की कहब अहाँके हमरा हालचाल तऽ नीके छैय जेना अहां के बेटा त देखले छीयै हमे कि आहां के बेटा त दिन भर मोबाइल मे घुसल रहैत अछि की करैत रहैत अछि?
की कहू ई इन्टरनेट नामक चीज घरमे आबि गेल तऽ सभ गड़बड़ गेल। गड़बड़ा गेल बेटा कहै छथिन ऑनलाइन क्लास अछि मुदा हम देखै छी तऽ गेम खेलत रहैत छैय रील देखैत रहल छैय।
हँ बहिन जेना देखु ने आब तऽ जमाना बदल गेल छैय। अ की कहब अहाँ अपन बाल बुतरूके, जेना हमरो बाल बच्चाके तऽ ओही। रामरेखा छै। हमर समयमे चिठ्ठी पत्री पन्द्रह दिनमे पहुँचैत छलै। आब इंटरनेटसँ एक सेकेंडमे मैसेज चलि जाइत छै। व्हाट्सऐप पर फोटो वीडियो सभ तुरते पहुँचि जाइत छै।
हँ बहिन, ठीके कहै छियै अहाँकेँ तऽ। फायदा तऽ बड़िए छै, दीदी। हमर बेटी दिल्लीमे पढ़ै छथिन ने। रोज वीडियो कॉल पर बात करै छै हमरासँ।
हँ
ओकर चेहरा भी दिखाई पड़ै छै हमरा।
हँ
ओकर चेहरा देखि कऽ मोन भरि जाइत छै।
पहिने तऽ महिनामे एक बेर फोन होइत छलै। ओहो, स्टूडियो बूथसँ।
हँ तऽ, दूर दराजक लोक लग आबि गेल। हमर भतीजा जे अमेरिकामे छै। ओतहिसँ लाइव शादी देखलियौ। लागल जेना हमहूँ ओतय छी, ई तऽ चमत्कार छै। कार भऽ गेल, लगे छै।
हँ पढ़ाइ लिखाइमे भी बड़ी मददगार मदद भेटाइ छै एकरासँ।
हू
यूट्यूब पर सभ विषयके वीडियो अछि। आ बच्चा जे नहि बुझैत छथिन क्लासमे। से घरमे देखि कऽ सीखि लैत अछि। लॉकडाउनमे तऽ ऑनलाइन क्लाससँ पढ़ाइ भेलै।
हँ, हमरो पोती जेना गूगल पर सर्च कऽ के। प्रोजेक्ट बनाबै अछि। पहिने लाइब्रेरी जाय के। आ किताब कॉपी खोजैत छथिन। आब तऽ गूगल पर सभ भेटि जाइत छै।
की कहै छियै? करऽ कहऽ तऽ।
ओ हमे कहै छियै, जेना हमर पोती भी। गूगल पे अप्पन सभ काज अपने करै छै।
हँ
आ प्रोजेक्ट बनाबैत छी। पहिने लाइब्रेरी जा कऽ किताब खोजऽ पड़ैत छलै। आब मोबाइलमे सभ जानकारी मिलि जाइत छै ओकरा आओर की। डॉक्टर, वकील इंजीनियर सभकेँ सलाह घर बैठे भेटि जाइत छै ओकरा।
हँ, व्यापार रोजगारमे सेहो बहुत फायदा होइत छै। हमर देवर गाममे मधुबनी पेंटिंग बनबैत छथिन। पहिने लोक सभ बाजारमे लोकल बाजारमे जा कऽ पन्द्रह सए मे बेचैत छथिन आब।
अमेजन आ फ्लिपकार्ट पर फोटो डालैत छथिन। आजुकाल्हि ई सभ हो गेल छै ने, अमेजन। फ्लिपकार्ट आ कची कची होइ छैय? ओकरेमे पाँच हजार मे बेचै छथिन।
बताउ तऽ।
विदेश तक ऑर्डर जाइत छथिन हुनकर।
ई तऽ बड नीक बात छैय आ जेना देखू ने ऑनलाइन शॉपिंगसँ समय बचत अछि घर बैठ ठे राशन कपड़ा दबाई सब आबि जाइत छैय। बूढ़ पुरनिया लेल तऽ वरदान भऽ गेल। लाइन में लगबाक झंझटो खतम भए गेल। जेना ऑनलाइने सब दबाई बीरो मिल जाइ छैय।
हँ सरकारी काम सेहो आराम भ आसान भए गेल। सरकारियो काममे सब आसान भए गेल ने? जाति निवास आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनैत छथि। रेल के टिकटो बुक हो जाइ छैय ओकरे में बिजली बिल भी भरा जाइ छैय। गैसो बुकिंग हो जाइ छैय सब मोबाइले से आजकल हो जाइ छैय। पहिने त दिन भर ऑफिस के चक्कर लगाबे पड़े छलय।
हां
आजकल तऽ सब ऑनलाइने मोबाइले से हो जाइ छैय।
हँ आ किसानो के काज मे बड्ड फायदा मिलैत छैय जेना देखू किसानो लेल सेहो फायदा मन्दे अछि। मौसम के जानकारी मण्डी के भाव नया तकनीक सब फोन पर भेटाय जाय छैय। हमर भैया यूट्यूब पे देखी के जैविक खेती शुरू कैलनी आप फायदा बेसी होइत छथि छनि हुनकाके।
आर जानैत छथिन दीदी बैंको के काम सब बड्डी आसान हो जाइ छैय। यू पी आई सँ एक सेकेंडमे तुरन्त हो जाइत छैय। ए टी एम के लाइन मे ल लगभग जरूरते न पड़े छैय। पहिले तऽ कितना लाइन लगे के पड़े छैय आब तऽ तुरन्ते सब हो जाइ छैय। हम तऽ गाममें सब्जी वाला एसो फोने पे सब पैसा दे देबै छीयै।
वाह जेना देखू जते फायदा अछि तते नुकसानो सेहो कम नहि छैय। एक सबसे पैघ नुकसान छैय जेना बच्चा सब बिगड़ी रहल छैय। आ सही कह
सही कहै छियै अहाँ के तऽ बच्चो सब तऽ तनी मनी मोबाइल से बिगरी छथिन। नुकसान भी है फायदे भी है। हमर भतीजा राति राति भर बु गेम खेलै छथि।
पबजी
आँखि लाल हो जाइ छैय। पढ़ो में भी मन नहि लगै छैय पढ़ाइयो चौपटे हो जाइ छैय ओकरो। मना करी तऽ गुस्सा करै छैय खानो नहि खाय छैय आ डॉक क्टर कहे छथिन एकरा मोबाइल एकेडमी भ गेल।
बताउ जेना देखु ने रील्स शॉर्ट्स देखी देखी के बच्चा के दिमाग खराब भऽ रहल छैय। पन्द्रह सेकेंडसँ बेसी ध्यान नहि लगैत छैय। किताब पढ़बाक धैर्य खतम भऽ गए आ जेना पन्द्रह सेकेंड के शॉर्ट्स देखय छथिन बाल बच्चा तऽ पन्द्रह बीस सेकेंड से ज्यादे पढ़बाके धैर्य नहि रहै छैय हुनकर। अन्दर जेना डांस गाना के नकल क क के गलत हरकत करैत अछि।
हँ असलील वीडियो सब भी दिखाबै छथिन। देखय नहि ई मोबाइल में कैसन कैसन आजकल वीडियो आबे छैय गन्दा चीज सोहो आ आसानी से भेटाई जाइ छैय छोटा छोटा बच्चा के हाथ में मोबाइल की देख रहल छथिन माय बाप के की पता कि की देख रहल छथिन बच्चा? संस्कार संस्कार खतम भए गेल रहल छैय।
हँ जेना साइबर क्राइम बढ़ि गेल छैय। काल्हि हमर पड़ोसिन के फोन आयल कि अहाँके बेटा एक एक्सीडेंट मे आ छी पचास हजार भेजू आ बेचारी डरी के भेज जी देलनि आ बाद मे पता चलल जे फ्रॉड छलै।
आ ओ टी पी शेयर क देेल तऽ खाता खाली ओटी पी भी आजकल शेयर नहि करै होय के केकरो साथे कोइो केतनो पूछतेै न ओ टी पी सा हय कितना नम्बर आयल छथिन नहि बताबे चलते। आ देखय छियै आजकल ओ टी पीे सब जगह गिरय छैय।
तऽ
आ फेसबुको पर नकली प्रोफाइल बनाके लोकके ठगै छथिन। लड़कियो सबके फोटो एडिट क कऽ के ब्लैकमेल करै छथिन। आ गाम के तो केतको लड़की आत्महत्या क लेलक। ई सब के चलते।
आ इ आर के स्वास्थ्यो पे सेहो असर पड़य छैय। जेना दिन भर मोबाइल देखिके आँखि खराब हो जाइ छैय। गर्दन में दर्द भय जाइ छैय आ राति मे नीन्द नहि नहि आबैत छैय बच्चा सब मोटा रहल अछि। खेलाइ कुदाइ जे बन्द भऽ गेल ने तऽ खाली बैठिके मोबाइल देखी देखी शरीरके कोनो एक्टिविटिए नहि होबै छैय।
हँ सामाजिक मेलजोल भी खतम भए गेल हय। की आदमी एक दूसरा से नहि बतियाबे छैय आदमी। सामने मे बैठल छैय तऽ मोबाइले मे घुसल छैय। पहले तऽ साँझ के सब दलान में मिल मिल जुल के गप्प करे छियै पहिले मोबाइल नहि रहे तऽ कितना अच्छा सब कोइ मिल जुल के साँझ के गप करै छियै। अ सब अपन अपन मोबाइले में घर मे चार गोटो छैय तो चारू चुपचाप मोबइले देखय छैैय।
हँ जेना रिश्ता नाता कमजोर भऽ रहल अछि। शादी बिआाह में लोक काबी के फोटो खिचबैत अछि स्टेटस लगाबे लेल दुला दुल्हिन सब बातो नहि करैत अछि श्रध भोजन मे रील बनबैत अछि बताउ।
हू आजकल तऽ रीले के दुनिया हये हय।
त चलू बहिन हमे करब अहाँके हमरा आर एकटा कॉल आ रहल छै
ठीक छै
चलू ठीक